हलो जय झूलेलाल हलो बढ़िया तव्हां ॿुधायो?
सभ हिकदम ठीक।
हा किथा था ॻाल्हायो?
मां यूपी
अच्छा यू पी मा त ॻालायो छा? असां महाराष्ट्र गोंदिया।
अच्छा अच्छा।
हम ॿुधायो कीअं? छा आहे यूपीअ में पाणी वाणी छा थो?
थोरी घणी बारिश थे ती। वधीक न।
अच्छा अच्छा मां बि यूपीअ मां ॻाल्हायां पियो अंकिता नाले सां। त हुन खां पोइ अंकिता नालो हो हुनजो।
अनंतिका
हु
मुंजी भेण आहियो
अछा हा उन्हनि सां ॻाल्हाइणु थिए थो।
विजय
अच्छा तव्ह सां ॻाल्हाइणु थियो हो।
जे
हुह ॿुधायो सभ बढ़िया। हो ॿुधाइ होत पिज़्ज़ा खाइण वेंदा हुआ
छा
पिज़्ज़ा खाइणु वेंदा तव्हां कंफ्यूज़ आहे मुखे
वाट्सेप ते तव्हां पहिरियों भेरो ॻाल्हायो था
न न जीअं तव्हां चओ था मुंहिंजी भेण आहे त उहा मूंखे ॿुधाए पई असां शाम जो पिज़्ज़ा खाइण वेंदास
असां शाम जो विया हुआसी ॿाहिर
अच्छा वया, अच्छा अच्छा ईअं मूंखे चवंदो पिज़्ज़ा खाइण वेंदासीं हीअं सुम्ही पई आहे पोइ उथंदी पोइ वेंदासीं असां
हांजी
अच्छा, त तव्हां सुमी पिया आहियो कि न?
न न जाॻऊ ता
अच्छा मंझंन जो टी खनि वॻे
हा हां
हा त तव्हां बरोबर तव्हं आहियो न सकंफर्म थी वियो ह कंफर्म थी वियो उन्हुन खे मैसेज बि हुन मैसेज बि त कयो मान अगोणे की भई फ्री आहियो त चई मां भई पो ईंदमं घर त मां फोन तवां खे, त मूंखे फोन लगाइन कोन हुननं सां त मां घट में घट त आराम से कलाक ऐं सवा कलाक ॻाल्हायो आहे अॼु
हा ॿुधाय पयो
ॿुधाइनि पया तव्हांखे हुह कलाक सवा कलाक चई ॻाल्हायो आ
जी
हुन त सभु ॻाल्हियूं थी वियूं न हिन करे मूंखे लगो मां कंफ्यूज़ त कान कि भई उन सां ही थो ॻाल्हाए आहे कि
ह ह ह ह न न सही माण्हून खे कंफम करे वठिणो खपे
सही ॻाल्हि आहे न कंफर्म करण जरूरी आहे न त माण्हू हुनजे हिसाब सां पोइ ॻाल्हाईंदो आहे न की भई ठीक आहे, हुन सां ॻाल्हाइण थी वियो आहे त भई ऊहो ई माण्हू आहे त छा माण्हू त उन हिसाब सां ॻाल्हाईंदो आहे न पोइ न त भई अलॻि ॻाल्हाईंदो आहे
आहे बिलकुलु सई ता चयो
हुह जीअं हुननि ॿुधाइन भई असां मेरिज भई हिक माई मिली मथुर में त उन च ई क मेरीज ते आ आहे ह न हुह हुननि सां उन ई टॉपिक में हिन में त ऊन चई पिज़्ज़ा खाण वेंदास चयो मां ठीकु आहे ती पिज़्ज़ा ॿुधाईदुमे कीअं ठायो वाह कियं वसब गाल्हू हलन पयूं।
त पिज़्ज़ा खाईणु थो वञी तून जे घर त मां पो फोटू मोकलींदम। मां चयो पिज़्जा यो फोटू त न आयो, बुधाई बि कान। की कीअं ठायबो आ? मां त पिज्जा खाई बि वतो। त मुखे बुधायन कोन हिनन मुखे।
ईंहह्
ह् म् सही आ न। सुम, सुम पो छा मिलिया? ड्यूटी तव्हांजी लगी आ छा?
न न कम कंदी हुंदी थोडो।
अच्छा-अच्छा कम कंदी हूंदी या? उन्खे मेसेज मेसेज कयो मान, त हुनन रिप्लाइ न डिनो मुखे, अन्याताईं।
अच्छा।
ह् म् मां चयो, ठिक मां पो घर पहुचदम लगाईदिमास, मैसेज कंदिमाव। मां चयो ठीक आहे, मां चयो। त हुन्जे वेट करण जे चक्कर में, मां कंहिंखे कॉल ही न कई आहे अन्याताईं।
अच्छा।
छो असांजी बॉंन्डिंग हलेई पई न कंटीन्यू असां हिक बिखे फोन लगाइण
त सभ थी वेंदो आ।
अच्छा! हो मुंखे लगायन प्या, मां हुनन खे लगायान प्यो। त असांजो छा, लगभग हले ई पयो बिनिन जा टॉ्स पूरा थींदा वणन प्या। त वरी मेन गाल्ह त मेन गाल्ह, वो छा चयपी करके भाई मुंहिंजी भेण हुनजे इन मां बि लगाए पई, अऊ मां बि लगाइन पयो। इनकमिंग वठऊ पया। आउटगोईंग वठऊ पया। त थींदो वणे पयो यो।
सही वि आहे न। माण्हू आपस में ई करे वठे।
हूं! त मां बि वही चयोमास रात जो भेण ई फोन कंदी नंबर वठंदोमान मां हुनखे पाणई ताई पूरीूं शिकायतूं कंदोमास की छा आहे ता नंढा आहयो न हुनखां? ह् त पुछंदोमास, वह चई की मां न मारींदी आया, कुझ न कंदी आयांस। मां पुछंदो मांस। त नंढन खे धबाए वेठा आयो न, तव्हां सभ वड्डा माण्हू।
न न, मुंखे न कोई दबाए करे रखी सगदो आ।
हा, त चईं सुम पई आ। त मां चयोमांस पाणीअ जो लोटो विझेस त उथी वेंदी। चयी मां इहो पाप न कनम चई।
छो भाई छो! जो लोटो पाणीअ जो, सुम्हण ड्यो। छाहे तव्हांखे?
अरे, गाल्ह चई, मां पुछियोमांस की भाई ट्र थिया एन हिन मल सुम पई आहे। हे माल ताई! त चईं, रात ताईं जागे पई। त मां चम डाढो़ टाइम थी वियो आहे। त चईं मुंखे बुख़ बि लगी आहे। त सस चयी वेंदास बाएर, त मां विजेस चयोमांस पाणी। त चईं, का की न, मां पाप न कंदम। मां चयो, ठीक आ भाई।
हेरी मुंखे रात जो निंड्र ई न अचे पई। त मां सुबुह वणी करे घुमी आया।
अच्छा! ता बि रात भर झागंदा आयो या?
हा। फ़िलहाल त रात जो निंड्र न ईंदी आहे, त रात भर झागांती।
बढ़िया आहे। हाणे, हिक कंपनी मिलंदी रात जो मुखे।
हाँ, बिल्कुल-बिल्कुल
असां बि रात वारा आयूं न, त हिक कंपनी मिली वेंदी आ रात जो असांखे बि गाल्हाइण लाए।
हा
व बि व्हाट्सअप में तव्हांजो नंबर आईस मुंखे। तव्हांजो थ्री एट वारो तव की ट्रिपल एट वारो तव? हू
हिकु त मुंहिंजो हे वारो आहे जंहिंमें मां तव्हांखे कयो आहे
न तव्हांजी भेण मूंखे व्हट्सअप में ॿई नंबर मैसेज कया अथईं हिकु ट्रिपल एट वारो आहे ऐं हिकु हेअ आहे
हा, त भई मुंहिंजा आहिनि हे वारो मां वधीक यूस कंदी आहियां, हो वारो बि मां ई यूस कंदी आहियां। तब मोस्टली ॿई यूस कंदी आहियां।
त तव्हां हे वारो मूंखे नंबर जेको यूस कंदायो, उहो मैसेज करे छॾिजो त हुनस हिसु पोइ जेको बि रहंदो। मां तव्हांखे पो व्हाट्सअप में मैसेज करे पो पुछी वठंदो आहियां भेंड़ तव्हां फ्री आहियो त पोइ मां कॉलिंग कयां? या हू मांझ्यो व्हाट्सप्प नंबर इयोहि आहे।
न मां मैसेज करे रखियो आहे हूअं। ॾिसी वठजो जी जी।
अच्छा-अच्छा, त छा ॿिए कंहिं सां ॻाल्हाइण।। बढ़िया मां चवांतो पांण में टास्क पूरा करे।। दिक्कतूं न थींदियूं। तईएं छा पंहिंजो।। मां छा, मतलब तव्हांजी दीदीअ सां ॻाल्हायो आह। तेंमल लॻभॻ।। बॉं्डिंग सुठी ॼमी हुई ॻाल्हाइण में, त ईअं लॻे थो ईअं लॻे ई नथो की भई। अदर माण्डू सां थो ॻाल्हाए ईअं लॻे थो भई, पंहिंजे ई माण्डू सां थो ॻाल्हाए त कोई प्रॉब्लम नती थे।
हा-हा, बिल्कुल सही ता चयो।
अच्छा वरी नए माण्डू सां ॻाल्हाय। वरी नयों हाल वाल ॾिए, मां हितां थी ॻाल्हायां, मां हीअं थो कयां। मां हिते रहंदो आहियां, हीअंठ आहियां। इअ छा ॻाल्हियूं थी वेंदियूं छा हुन खां पो छा माण्डू पंहिंजूं ॻाल्हियूं कंदो घट में घट।
हा, हे त आहे। फिर जेतरे माण्डून खे कॉल ता कयूं हिकी ॻाल्हाय। ॻाल्हायूं ता न की हा हेॾे को आयूं ॿियो छा कंदा आहियो?
हम्म जे ताई दीदी कम नैनीताल।। मथुरा सब पुछी वतो आह।
ही ही ही।।
हूं तव्हां ॿुधायो तव्हांजो कहिड़ो ताल आह?
ह।
हूं। छा जी पढ़ाई थी हले म ताईं।
हा त न जी जी।
फर्स्ट ईयर, हा फर्स्ट ईयर ॿुधाई न तव्हांजी दीदी न फर्स्ट ईयर ॿुधाईं मूंखे।
हम।
हम, फर्स्ट ईयर खां पो?
न पो ग्रेजुएशन कम्पलीट कंदम। पो ॾिसदंम फिर शायद बैंकिंग जी तैयारी।
हा उ तव्हांजी दीदी न ॿुधाई बैंकिंग त मां हुनखे मैसेज ॾिनोमास जोरदार वारो। ॿुधायो तईं। न ॿुधायो हूयई।
न मां त बस उथी हुयम पर थोरी घणी असांजी ॻाल्हि थी। उन डीं पो असां ॿाहर हली वियासे।
त, ॿुधाई छा मुंहिंजे नाले न।
हा, थोडो घणो ॿुधायो आ मूंखे।
अच्छा, मां ॿुधाययोमान की बैंक में कम करण बेकार तन हुनन जो। त, मां बैंक में हेॾा।। पेसा गणंदी वरी पेमेंट मिलंदस घट त चवंदी हेॾी घट मे हेॾा पैसा ॻणी करे एतरी।। पेमेंट मिले छा मतलब मेहनत करण जो। सही ॻाल्ह आह न, हा। भई गिढयम मां लखे रुपया मिलिया मूंखे हज़ार रुपया त छा मतलब सी। त चयो मांन हिनखा बैंक जे बदले ॿियो कोई कम करे जंहिंमें भई। पेमेंट वधीक हुजे अऊं ॾेखण में घटि अचणु खपनि।
बिल्कुल बिल्कुल।
हा त मु चयोमांन त तव्हांजी दीदी बि जमकेक खिले प चई ईअं थींदो आहे छा। मां चयो मानं ईअं ई थींदो आहे चयोमांस। मां तव्हांजी दीदी सां घट मड़ आराम स ॾेढ खां ब।। कलाक ॻाल्हायो आहे अॼु।
अच्छा
असांजूं कंटीन्यूं ॻाल्हूं हलनि पियूं तव्हां बढ़िया निंड्रू कयो अथव असां वरी हिक ॿिए सां हिकरे ॻाल्हायो आहे।
मां त सुठे सां मस्त सुम पई हुयमि।
बढ़िया आहे न निंड सठी थव न।
हा हा।
बढ़िया आहे न वॾी भेण मिली अथव न मज़ो वठो न तव्हां बढ़िया आराम। कयो न, सुख ॾिए थी न तव्हांखे।
बिल्कुल बिल्कुल
हमम हुनखे त भई पिज़्ज़ा वणंदो आहे तव्हांखे छा वणंदो अथव?
मुखे खुद बि पिज़्ज़ा, पेटीज़ वणंदी आहे।
अलाए कहिड़ो गोलू अरे गोलू पिज़्ज़ा वारो बढिया आहे, कोई गोलू आहे छा पिज़्ज़ा वारो?
छा?
पिज़्ज़ा वारो कोई गोलू आहे या?
न गोली वड़ा पाव अलग आहे।
न अलाए कंहिं चईं हिनजो पिज़ा बढ़िया रहंदो आहे चईं। चई असां हें महिल पिज़्ज़ा खाइण वेंदासीं वरी अगरि मैसेज कयोामांसि त चईं मां घर जा करे फ़ोन लॻा न थियूं, न थियूं। ठीकु आहे हा चईं अभी हम घुमने निकले हैं। चे ये उठ ही नहीं रही है। मां उहो ई चयो मास भई साढे चार न उथी तई न भई रोटी न खादईं त कुझ बि न खादईं। न चईं अञा हूअ उथंदी पोइ गॾु वेंदा। चई संडे असांजी ॿाहिर ई रोटी रहंदी आहे। घर में न कंदा आयउं कुछ भी।
अऊं
त चे मांस भाणे वाणे चिलाईंदो हूंदो आहे चईं न असां ॿ भेनरियूं ई चई बस। ह
हा
चए मान भेनरुं अथव त माङई नंढी भेण खे ॾकाए पूरो कयो अथवस। चयी न हीय कानहे कुझ भी। चई, चैमानि त तां नंढनि खे दॿायो था न वॾा माण्हू।
न न ऐड़ो न
हम त चओ मां तव्हांजी पूरी कहाणी पुछांसि थो वॾी भेण खां, पोइ मां तव्हां सां ॻाल्हाईंदोमांव सुभाणे। चई हा, पुछजासि भले कुझ बि चईं न कुझु बि न चवंदईं चईं ग़लति मुंहिंजे नाले मूंखे पतो आहे। चैमांसि मां पाणे ई पुछंदोमांस कुछ न कुछ त ॿुधाईंदी न चयोमांसि। ॿुधायो छा आहे कुछ आहे या कुछ?
न न बिल्कुल न मुखे बिल्कुलु कोई दबाए करे न रखंदो आ।
तां त ॿई न हूंदस पो।
न मां बि न दबाईंदी आहियां।
हा हा तव्हांजो त पंजाहु रुपयए में कमु थी वेंदो तव न।
पंजाहु रुपे रिश्वत मिले थी तव्हांजो कमु थी थो वञे।
हा मूंखे कहिड़ी त शादीय मिलनि थीयूं भई
कुछ कम चवंदीयांस पंजाह सौ